हेलो हाँ सखी केहन हाल चाल अइछ
हमरा आर के त सब नीक छै अहाँ कहू कैसन हालचाल
आ हमर नीक ठीक नहि छै हम एकटा गप लेल अहाँके कॉल कैले छलहुँ
हाँ कहू ना
हम पूछे छलियै कि अहाँ लग मे एकटा सिलेंडर अइ आइ देखियौ ने हम खाना पकबै छलहुँं दोपहरके दाल आ भुजिया बनेलउ आ भात चढ़ले छलै आ की हमर सिलेंडर खतम भए गेलै देखियौ ने कतेक लोक के हम कॉल केलियै ले लेकिन ककरो लगमे नहि छै अहाा लग मे छै की एकटा
हमरा लगैत छै एकटा सखी हम अहाँके भिजवा देब
हाँ देखियौ ने एतेक महंगा भेल छै हाँ बहीन
कोई न दे देबे चाहे सखी रह
ए हमरो नम्बर लागल छै बहिन नहि महंगा के तऽ छोड़ियौ नहि महंगा के की करतयै आदमी आबे सरकार कहबे करै छै कि तू भूखले मरतौ आब भुखले ने आदमी मरत कियाकि देखियौ हा देखियो ने तेलो के उतने महंगाई छै पेट्रोलो उतने महंगा छै गेसो उतने महंगा छै सोना चांदी ओतने महंगा छैय कप कपड़ा लत्ता में आगे लागल अइछ बाल बच्चा के फीस में ओहने आग लागल अइछ पता नहि कत जे मिडिल क्लास के आद बिरो भत
आ कमाई ओतने सीमितो छै केहू ना की कमाई खूब बरसै छै
नहि तऽ कमाई की बरढ़ै छै बहिन प्राइवेट जॉब मे जानै छियै दस परसेंट पढ़ै छै साल भरमे आँ आब कहियौ के केना आदमी काज करत आ महंगाई अब अब देखियौ ने छोट बेटीके हमर कहै छै कि हजार का पहले रहै छै वैन के भाड़ा आ ई मन से महि बिना से एकर बढ़ा देल जायत मतलब कि देखियौ एगारह बारह
एगारह सौ आय डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ गेल छै ने कहाँ पंचानबे टका रहै छै आ कहाँ एक सौ पाँच टका हो जाइ छै दस टका बढ़ गेल छै
ए बहीन देखियौ ठीक छै आ ठीक छै बहिन तऽ कहल जाइ छै कि ठीक छै महंगाई बढ़ल तऽ अहाँ कमाइ के सोर्सो ने भेटय देबै कि खाली महगाये बढ़ेबै तऽ केना काज चलत से कहियौ
कमाई के सोर्सो बढ़ाबे के चाही
देखियौ जे अमीर सब छै आ नहि जे धनी वर्ग के छथिन धनी वर्ग के लोक के तऽ कोनो दिक्कत नहि अछि ओ अपन खान पान सब अपन व्यवथित करके रखबै करै छथिन आ जे गरीब सब लोक स छइ दिनभर कमबैत छै जे दस पाँच टाका भेटल ओकरा खायल पियेल राति मे आराम से सुति गेल कोनो टेशन कोनो फिकर नहि लेक लेकिन जे हमसब सोचै छियाई मिडिल क्लास के लोक ओकरा बतबियौ कतौ से राहत छै आ
न न
पर गैस खतम छै कतऽ कतऽ हम छिछियाल फिरे छियै
हां कि कन हूं से सिलेंडर मिल जाय ककरो दिगे मिल जाय लेकिन समय पे नहि ने मिलल छै तऽ
नहि समयपे नहि भेटैत छै एको बेर नहि दै छै समय पर ला कऽ
समय पे ला के न दै छै आ पच्चीस दिन पूरा होबे पे बुक होवे छै ओर बाद पाँच दिन बाद एक क नम्बर आबै छै तब जा कऽ फेर मिलै छै हेलो सखी अहाँके आवाज नहि आबै छै हेलो आवाज एकदम न आबै छै सखी हेलो हेलो